कीअत बाबू
बढ़िया बढ़िया अपन बताउ
हमरो ठीक छै
हूँ
ओ कतऽ कऽ छियै अपने
हम छी बिहार केँ
बिहार केँ तऽ हमहूँ छी मतलब बिहारमे कतय केँ छी गाँव की छी अहाँकेँ
हमर गाँव अथी मधुबनी डिस्ट्रिक आ गाँव भऽ गेल दीप
अच्छअ दीप केँ छी अहाँ
हँ
मतलब गणेशे कऽ छियै नऽ अहाँ अथी ओ के आओर कतऽ घुमनाइ फिरनाइ भऽ रहल छै
अभि तऽ छी दिल्ली मऽ हम इन्टर्नशिप कऽ रहल छी
घुमना कतऽ घुमलहुँ आइ बिहार मऽ दरभंगा जिला म
हम तऽ लगभग लगभग सभ जगह घुमल छी
अरे तऽ नाम बतेबियौ न सब जगह घुमल छी तऽ नाम त हेतै
जेना भऽ गेल अहाँ क ऐ ओतऽ भऽ गेल किदैन तऽ कहै छै त श्यामा माइ मन्दिर भऽ गेल दरभंगा
अच्छह अच्छह
काफी बढ़िया प्लेस छै जे छैे से बैठे तैठे कऽ लेल ओतैय छै यूनिवर्सिटी ओतऽ सारा
श्यामा श्यामा मन्दिर कऽ बगलमे एकटा अहाँ कऽ जे छै से शर्बत कऽ अथी छै शरबत बन लस्सी बनबै यऽ एकटा अहाँ कऽ मिथिलांचले कऽ छैथ ब्राह्मणे छियैथ पीने छियै हुनका ओतऽ लस्सी
लसी नाइ लसी नइ पने
ओ नहि ओ तऽ दर्शन कलाके बाद जे छै से ओ अहाँके कोन्दन छथि नाम याद बिसरि रहल छी पण्डिजी लस्सी वाले उ बड़ा नीक लस्सी बनबै छै
दरभंगा जाइ छी त ओ जे छै से लस्सी पिबते छी चालीस पचास वर्ष ह
कोनो कोनो काम रहै छलै तऽ ओतय जाइ छलहुँ ओतऽ यूनिवर्सिटी ओत अथि पचीस पचीस तीस रुपैआमे खाना बड़ी बढ़िआँ रहै छलै दालि भात एगो सब्जी जे खेऽब हमसब ओत यूनिवर्सिटी के श्यामा मन्दिरे के अन्दर
अच्छा अच्छा
दालि भात एगो सब्जी दै छलै आ नेबो मिरचाइ
तऽ पच्चीस तीस टाका मे भेटै छलै कते दिन पहिलुका गप्प कहैछी अहाँ
इएह ओ अथी करीब भेल हेतै साल भरि पहिले
अच्छा अच्छा तहन तऽ आहाँ हाले फिलहालके गप कहि रहल छी
हँ, से काफी बढ़िया रहल एक पीस सस्ता हमरा नहि बुझाइ छलै जे हेतै मतलब पुछलियै तऽ सही मे खानो छलै दालि भात एगो सब्जी रहै छलै छ बजिया ट्रेन स जाइ छलै तऽ बड़ी बढ़ियां लागै छले
अच्छा अच्छा आओर ओतै बगलमे हनुमानजी के मनोकामना मंन्दिर छनि ओतऽ गेल छी
मनोकामना मंदिर नै नाय गेल छी
ह ओ बड़ा भव्य जगह अइ दरभंगा जाय आ कामेश्वर सिंह के जते प्रांगन छैन
ह
महाराजा कामेश्वर सिंह के जे दरभंगा यूनिवर्सिटी ति अछि ओहि प्रांगण मे अबै छै ने कामेश्वर सिंह के प्रांगण मे अबै छै हमर
हूँ
कामेश्वर नगर छियै त ओ ओतहि बगलमे जे छै से अहाँके ओ जत्तै जहने आहाँ इन करै छियै ओतऽ अहाँके ओ सभटा उनके अथी छियै दरभंगा यूनिवर्सिटी पहिले दरभंगा यूनिवर्सिटी भेल
हँ
आ बादमे जे छै संस्कृत यूनिवर्सिटी छै कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय
हूँ
तऽ ओ एके कैम्पस मे छै बड़ा जबर दस जगह छै ओतय अहाँके भगवान अथि के महाराजा साहेबके मूर्ति सेहो छैन
हू
बड़ा नीक जगह साँझक बैसू अहाँ जेना बुझायत जे आहां लालकिला पर बैसल छी
आ इहो प्लेस बहुत बढियां अए राजनगर गेल छी ने राजनगर
राजनगर मधबनी
हँ
हँ राजोनगर ओहो राज महाराजा कामेश्वरे सिंह के छियनि
हं काफी बढ़िया प्लेस छै हम गेल छलो अहाँके नाया साल में तऽ काफी ब मेला जेका लगै छलै काफी भीड़ है
अच्छा ओतुका की प्रधानता छै, राजनगरके
राजन प्रधानताके बारेमे तऽ हमरा नहि ओते जानकारी यऽ मगर घुमय वला प्लेस त काफी बहुत बढ़िआँ छै मन्दिर सब
ओ उम्ह उम्ह अच्छा
आ अतौ किदुन त कहै छै अपना आर के पारों के बारे मे बात कियैल जाय त सबस बढ़िया छै से जे छैम
हँ छठि जे छै से तऽ मानि लिअ मिथिलाके जे छै से धरोहरे पर्व छियै ओकर तऽ हूँ छठि माता एहने छैठे एहन पाबनि छै जाहिमे कि भगवान सूर्ज जे छै से उदयो काल के पूजा होइ छैन आ हुनकर अस्त काल के पूजा होइ छन आ सबसे पहिल गप ई छै जे पहिले अस्सी पूजा होइ छनि तहने उदय तहन उदयके पूजा होइ छनि
बुझलियै तऽ छठि पर्वके तऽ अपना आपमे खास कऽ कऽ मि मिथिला मिथिलाञ्चलके पर्व छियै आओर धीर धीरे धीरे धीरे आब जे छै सँ आब इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गेल छै आब तऽ अमेरिका तमेरिका सेहो अबैत रहै छै जे ओतय छठि भेलै ओतय छठि भेलै करै छथि बिहारिए लोक नीक लेकिन बड़ा जबरदस्त चीज छै
आ सभसँ बढ़िआँ तऽ मिथिलाञ्चलेमे होइ छै जइसँ छै पूरा रीति-रिवाज स
नहि नहि मिथिलाञ्चल मे तऽ उचिते ने हेतै यौ मिथिलाञ्चले कयने छियै ई पर्व लेकिन खुसीके गप्प ई छै जे मिथिलाञ्चल जतेऽ जे छै से अहाँके दोसर दोसर जगह गेलथि हें
स्टेट के गप्प नहि कहै छी हम हम कन्ट्रीक गप्प कहि रहल छी जते जते मैनलिय इण्डियासँ बाहर गेलथि हा अमेरिका भऽ गेल, फ्रान्स भऽ गेल, यूरोप भऽ गेल, जतेऽ जतेऽ जतऽ जगह जाइ छथि बिहारी लोकनि आ सभ अपन ई पर्व नहि छोड़ैत छथिन जिनकर घरमे ई होइ छनि से ओई तारीख के अपन पता कऽ के उ जे छै से करिते टा छथि आ ओ जे ततबे ने ओ अहाँके सोशल मीडिया पर सेहो डालै छथि आइकाल्हि तऽ जे इंटरनेशनल न्यूज छै तहू सभ पर जे छै छठि क बहुत द रहल छै जे अमेरिकामे एना लोक केलथिह तऽ एना लोक केलथि बड़ा नीक चीज लगै छै आब धीरे धीरे ई जे छठि के नाम पर जे छै से आब छुट्टीओ जे छै से अप्रूव हुअऽ जा रहल छै जते भी सरकारी या अथी छै कार्यालय छै तऽ छठि दिनके ओहिमे जे छै से एकटा छुट्टी कम्पलसरी कऽ देने छै आ जतऽ नहियो छै ओतऽ धीरे -धीरे से सूचना आयल हे जे हेतै तऽ बड़ा नीक चीज छि छियै
आब त ओना सारा चीज डेवलपो से छै नऽ हमरा गाँव तऽ आब काफी डेवलपो भेलै
दीप कऽ हमरा याद अछि हम गेल रही अहाँके दीप जे छै से ओतय अहाँके आ शशिनाथ झा छथि श्वेत छिआ ओ पहिले किछ दिन ओ संस्कृत यूनिवर्सिटी के ओऽ वी सी छलथि
हं
पता अछि सूत्री ब्राह्मण छथि एहिरेवा तहन आहाँके की पता अहाँ दीप के छी न यौ
हँ
दीप के आ सुतिपुराके अगर कोइ सबसँ विद्वान जे छै सोइत पुरा छोड़ू अहाँ दीप के छी ताहि दुआरे दीपके नाम कैह रहल छी दीपमे अगर कोइ विद्वान अछि जे एकटा शशि बाबू छथि
हूं
हुनकर जे पतरा होइ छै पतरा मे हुनकर नाम अबै छनि
पत्तरा बुझै छियै न बिश्वविद्यालय पच्चांग
हँ ओ तऽ बुझै छियै
हँ तऽ ओयमे सभस पहिल नामी जे पहिल कि दोसर नाम हिनके रहै छनि
ओ संस्कृत जे यूनिवर्सिटीके ओ भ्राइस प्रेसिडेन्ट सचिव जकरा कहै छियै तऽ ओ ओ जे छै से अ आ ओ दीपेके
हं
बुझलियै न नै उ नै अगर नै पता अइछ तऽ अपन जे छै से जे अहाँके फैमिली मेम्बर छइथ बुजुर्ग छइथ हुनकासे एक बेर जरूर हिनकर बारेमे पता क लेब
बुझलियैब आब अहाँ सबके अगर हुनकर ग्रामीण छियैं अगर अहाँके नय पता रहत हुनकर बारे मे तऽ अहाँ दोसर के की कहबै बरा जे छै से बहुत पैघ विद्वान छइथ ओ अखनो छइथे हुनकर जे छै से भैयारी जे छलखिन शशि बाबू शायद बिसो बाबू रहथिन न हमरा नय पता लेकिन ओ हमर सभके रिलेटिभ छियथि आ ओ एही बेर हुनकर दे जे छै से पन्द्रह बीस दिन पहिले देहान्त भेलनि हें बड़ा नीक लोक छले ओहो ओहो जे छै से कोनो यूनिवर्सिटी ओहो कोनो सरकारिए पदाधिकारी रहथि बहुत पैघ रहथि ओहो यूनिवर्सिटी मे बी सी रहल छैथ दुन्नू भैयारी भी सी बुझलियै बाय चांस लर
आहाॅं दीप आबैत रहै छै कि नै
दीप हम नय अयब दीप हम्मर ओनाय ओयते नै अछि लेकिन अ आ पता अइछ हम्मर रिलेटिभ सभ छइथ
हूं
ओतय ओ ह ओतऽ अहाँके रिलेटिभ छइथ तऽ जे छै से एक दू बेर आयलो छै जायदा नै आयबे छी लेकिन इनका सबसेॅं सम्पर्क बनल रहे या फोनक माध्यम से या कतौ भेट घांट भो गेला तय तऽ एक बेर हुनकर बारेमे जरूर अहाँ पता करब तऽ भा मोन अहाँके प्रफुल्लित भऽ जायत जे अहाँके गाममे एहन एहन एहन लोक सभ छइथ अते विद्वान जे बुझियौ जे विश्व स्तर पर जे छै से रष्ट्रपति सम्मानित छथि ओ
तऽ अहाँके रिश्तेदार छी तऽ अहाँ अबै नै किए ने दीपमे कहियौ
हम्म अबै नै छिये एय दुवारे जे त हम्म जे छै से आब कते रिश्तेदारे ओतय जेबैं हम्मर कोनो खास क्लोज नय छइथ मतलब हम्मर रिलेटिभ के रिलेटिभ छथिन्ह
ओ
लेकिन जान पहचान अइछ कतौ आ भेटैत छइथ तऽ प्रणाम हम जरूर करै छियन हुनका ओहो हालचाल जरूर पुछै छइथ अय टाइपके रिश्ता अइछ और हम्मर पापा उनके बिद्यार्थी तऽ ओहू लऽ कऽ जे छै से कनि अइछ तऽ बाँकी हम एक एक बेर गेल छी हुनकर अहाँके भारती जी के मुरन उ उपनयन रहैन तऽ हमरा सभके न्योता आयल छल तऽ हमसभ गेल रहियै तऽ ओहिमे गेल छी बाँकी तऽ बहुत दिनसँ दस दस साल स नहि गेलहुँ हेँ
तोऽ काफी टाइम भऽ गेले
हँ, हमर बेहटमे जे छै से हमर मौसी रहै छैथ तऽ बेहट स नजदीक छै ऊ
हँ
पहिले बेहट ओकर बाद दीपे ने
हँ
हँ तऽ ओत्त जे छै से होइत रहैएऽ मौसो हमरा जे छै से मधेपुर कॉलज क प्रोफेसर रहैथ आब रिटायर कऽ गेले, तऽ से सब छै बड़ा नीक जगह छै दीपोमे एक स एक विद्वानसभ छैथ बस हुनका पढेनाइ बहुत जरूरी अछि हम अगर हम अहाँ नहि पढ़बनि हुनकर बारेमे तऽ अपन बच्चाके की सिखेबै से
बड़ा नामी छैथ जेनाकि भऽ गेल राजूझा सभ जानैत हेबै अहाँ सभ राजु झा सभके राज ओझा सबके राज ओझा हँ, इहो सब बहुत बड़ा अथी छथि
हँ तऽ उनके टोलके उनके टोल के छथिन ने इ
हँ
शशिनाथ झा जे छै शायद उनके टोलके छथिन झाये टोल के छिया ने ओसब
हूँ तऽ एकरा और के बारे मे बहुत हमरा और के बढ़िआँ स नै इहो छै शहत करप ल
सएह छै, बाकी एकटा तऽ मिथिला हाट सेहो सुनै छियै बड़ा प्रचलित छै एखन गेल छी कहियौ, अच्छा अच्छा
ओहोमे काफी---भव्य लागैत रहैए देखैमे जेनाकि भऽ गेल नाव सबसे डैर गेल छै हर सुविधा देल गेल छै आब तऽ से तऽ से देखियौ टिकट पहिले रहै छै बीस नौरमल दिन कऽ रहैछै बीस रू टिकट आ नाया सा साल भऽ गेल फेस्टि फेस्टिवल सब भऽ गेल तऽ एते भीड़ रहत कि मतलब सौ रुपैया ओइ दिनके टिकट भऽ जायत नया साल आओर के
ओ तऽ देखियौ आइ काल्हि के जे युग चलि रहल छै तैमे तऽ कमेनाइयो तऽ ओतबे जरूरी छै जतबे जे छै से एत्ते सरकार जे छै से ओहो